नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र आइ हम भारतक प्रसिद्ध लोककथा विक्रम बैताल क विषयमें विस्तारसँ चर्चा करब कारण ई कथा केवल मनोरंजक नाहि बल्कि बुद्धिमत्ता न्याय नैतिकता आ तर्कशक्तिकता पन उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि अ्म अ्म ह्ह
नमस्कार मित्र नमस्कार हमरो विक्रम बेत बेतालक कथा बहुत रुचिकर लगैत अछि कारण प्रत्येक कथा में रहस्य ज्ञान आ गहन शिक्षा समाहित रहैत अछि बोला मित्र
विक्रम बैतालक कथा प्राचीन भारतक प्रसिद्ध कथा संग्रह बेताल पच्चीसी सँ सम्बन्धित अछि जाहिमें राजा विक्रमादित्य आ भोलाक बीच रोचक संवाद वर्णित अछि
हँ मित्र हँ मित्र सही कहलुक मित्र ई कथा सदियां सँ भारतक विभन्न भाषामें सुनाओल आ पढ़ाओल जायत रहत अछि आ आइयो लोकसभक बीच लोकप्रिय अछि
अ्म ह्ह सही केहलहुं मित्र ई कथा सदीयों सम भारतक विभिन्न भाषा में सुनालो आ पढ़ालो जाइत रहल अछि आ अइयोस लोकसभक बीच लोकप्रिय अछि
विक्रम बेतालक कथा प्राचीन भारतक प्रसिद्ध कथा संग्रह बेताल पच्चीसी संग सम्बन्धित अछि जाहि में राजा विक क्रमादित्य आ बेतालक ठीक बीच रोचक सम्बन्ध वर्णित अछि
राजा विक्रमादित्य अपन साहस सत्यनिष्ठा अधर्म पालन लेल सम्पूर्ण राज्यमें प्रसिद्ध छलाह
अरे एक दिन एकटा तांत्रिक राजा विक्रमादित्य लग पहुँचल आ हुनका एक विशेष कार्य करबाक अनुरोध कयलक
तान्त्रिक अनुरोध सुनी गई राजा की उत्तर दिल्ली
राजा सदैव जनहित आ धर्मक मार्ग पर चलैत छलाह ताहि कारण ओ तांत्रिक सहायता करबाक लेल तैयार भेल गेलाह
तंत्रिका हुनका की कार्य सोप लंग
तान्त्रिक कहलिनि जे जंगलक भीतर एकटा शमशाने लट्टकलक एक विशेष शव के लल कर लायब आयब पड़त
ई सुनि कय
आ
निश्चितरूपसम कार्य अत्यन्त कठिन अरहस्यमय प्रतीत भेल होइ
हँ मित्र कारण ओ सब साधरण नाहि छल बल्कि ताहि में बैताल नामक एक रहस्यमय आत्मा निवास करैत छल
बेतालक विषयमें लोकक की धारणा छल
लोकसभ मानैत छल जे बेताल अत्यन्त चतुर रहस्यमय आ अलौकिक शक्ति सङ्ग सम्पन्न प्राणी अछि
अ तखन राजा विक्रमादित्य संग रातिक समय श्मशान दिशा में अहं प्रस्थान कयली
हँ बिना कोनो भयक ओ घनघोर जङ्गल पार करैत शमशान भूमि धरि पहुँचि गेलहा
समसानक वातावरण अवश्य अत्यन्त भयावह रहल होए
चारु कात अहँकार हवा वृक्षक सरसराहट आ रहस्यमय वातावरण छल जे सामान्य व्यक्तिक डरा सकैत छल
तखन राजा बेताल लग कोना पहुँचला
ओ एकटा व्रिक्षक डालिस उल्ल टा लटकल सभके देखलानि आ ओकर काँधापर उठा लेनी
तखन बेताल की कयलक
जखन राजा सभके काँधा पर लटक कर चलय लागतला तखन बेताल हँसय लागत अहाँके कथा सुनाबय प्रारम्भ कयलक
बेेताल कथाक अन्तमें प्रश्न सेहो पूछैत छल ई बात सत्य अछि ने
राजा विक्रमादित्य बुद्धिमान छलाह ते ओ प्रायः उत्तर द देता छलाह हँ मुद्दा एकटा सर छले यदि राजा उत्तर देता ह तो बेताल फेरसा उड़ी कर ब्रिज पर जा लटकी जायत
राजा विक्रमादित्य बुद्धिमान छलाह त ओ प्रायः उत्तर द देत सल छला
हँ मुद्दा एकटक शर्त छल जे यदि राजा उत्तर देहता तऽ बैताल फेरसँ उड़ी कर वृक्ष पर जा लटकी जायत
ह ई कारण राजा के बार बार बे बेतालके पकड़ैत पड़ैत छल
सही कयलू आ एहि क्रम में पचीस रोचक कथाक निर्माण भेलै
एकटा प्रमुख कथा सुनाउ जाहिसँ बेतालक प्रश्न स्वरूप स्पष्ट भऽ सकै
एक कथामे तीन युवक एक एकहि युवती संग प्रेम करै छलाह आब परिस्थिति वंश युवतिक मृत्यु भल गेल
तखन तीनू युवक व्यवहार अलग अलग रहल होयत
हँ एक युवक अस्थि संग्रह कयलक दोसर तपस्या करय लागत आ तेसर मृत युवतीक पुनर्जीवित करबाक उपाय खोजलक
अ अनतः युवती पुनर्जीवित भ गेल
राजा विक्रमादित्य उत्तर कि छल राजा कहलिनि जे जा कर व्युक्ति पुनर्जीवित करबाक ज्ञान छल ओ पिता समान जाकर स्स्थि सुरक्षित रखलक ओ पुत्र समान मुदा जे तप तपस्या कयलक ओ वास्तविक पति समान अछि
दोसर कथा सम्भे सेहो एहन ने ठीक दुविधा उपस्थित कयल जाइछ छै इही कारण एहि कारण ई कथा सब केवल मनोरंजन नहि बल्कि शिक्षाप्रद सेहो मानल जाइत अछि
ई उत्तर वास्तव मे गहन तर्क आ सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित छल एहि प्रकारक बेतालक प्रत्येक कथा मनुष्यक विवेक न्याय आ निर्णयक क्षमता
बेलकुल बेलकुल एहि कथामे रहस्य आदर्शन दुनू अद्भुत संगम देखल जाइत अछि विक्रमा आदित्य बेतालक तथा प्राचीन साहित्य महत्वपूर्ण भाग मानल जाइत अछि
दोसर कथा सभमे सेहो एहन नैतिक दुविधा उपस्थित कयल जाइत छल बैकग्राउण्ड साॉन्ड बहुत आ
बिल्कुल जीवनक जटिल परिस्थिति मे सही निर्णय ले बाक कला एहि कथा सघ सीखल जा सकैत अछि
पत्न द
बैकग्राउंड सा बीच बीच जा पटात पन जी मेरा इतना इतना सा सन्टेस हो मजा फो आराम को भ जादा देर तक पढ़ना है पढो न
ह पड़त ज भेल ने आर देख किय बिय विक्रम आ राजा विक्रमादित्य चरित्र स आदर्श शासक रूपमे प्रस्तुत कएल गेल अछि हु ओ सदैव धर्म न्याय आ प्रजा हित प्राथमिकता दैत छलाह बेतालक प्रश्नसभ अक्सर मनुष्यक नैतिक मूल्यक परीक्षा करैत छल एहि कारण कथा सब केवल घटना क्रम नहि बल्कि चिन्तनक विषय सेहो बनेैत अ हमरो एह नहि लगैत अछि कारण प्रत्येक कथा श्रोता के सोचबाक लेल बाध्य करैत अछि आधुनिक समय में सेहो ई कथा प्रासंगिकता समाप्त नहि ही भेल अछि सही कहलों कारण न्याय सत्य नैतिकता आ विवेक महत्व सदैव रहत विद्यालयमें सेहो एहि कथा स ए पड़ौल जाात तऽ बच्चा सभक त तार्किक क्षमता बढ़ी सकैत अछि ई सुझाव अत्यन्त उत्तम अछि कारण कहानीक माध्यम स शिक्षा अधिक प्रभावशाली बनैत अछि है की नहि मित्र बोला विक्रम बेताल पञ्चतन्त्र हितोपदेश आ कथासरित सागर एहि समृद्ध परम्पराक उदरण छथि एहि कथा समधिक सबमें केवल कल्पना नहि बल्कि जीवनक व्यवहारिक ज्ञान सेहो समाहित अछि सही कलहु एहि कारण ई कथा सभ कलाप सीमा के पार तॅं आइ धरि प्रासंगिक बलन छी
कटा
बढ़ मुँह क
ी तर क लिंग इसलि किछु कऽ सम
समस्त
हँ
हं यौ कम ब ख लेकिन क दिक्कत होके ह आ चोरी कर
कऽ